हेलो हेलो नमस्कार मित्र आइ हमसब हिमालयक पर्वत बारे मे विस्तरसँ चर्चा करे जायत चाहैत छी
नमस्कार ई बहुत रोचक विषय अछि कारण हिमालय विश्व समान महान पर्वत श्रृंखला में से एक मानल जात अछि
अहाँ बताउ जे हिमालयक शब्दक अर्थ की होइत अछि
हिमालय शब्द सांस्कृतिक हिम आ आलय सबने बनल अछि जइ के अर्थ बर्फ कर होइत अछि
वास्तव हिमालय वर्ष भरि बर् सर ढकबा रहबाक कारण ई नाम अत्यन्त उपयुक्त छी
हँ हिमालय एशिया महाद्वीपक एक विशाल पर्वत मानल अछि
ई पर्वतमाला भारत सहित अनेक देश मे फैलत अछि
हिमालय भारत नेपाल भूटान चीन आ पाकिस्तान अन्तरीक विस्तारित अछि
एकर विशालता वास्तव्य आश्चर्यचकित करेवाल बला अछी
हिमालय लगभग चौबीस हजार किलोमीटर धरि पैदल फैलल अछि
एकत विशाल विश पर्वतमाला पृथ्वीक भूगोल मे विशेष स्थान रखैत अछि
पृथ्वीक समय उच्च पर्वत शिखर सेहो हिमालय में स्थित अछि
की अहाँ माउंट एवेरेस्टके बारेमे किछु बतायेत सकैत छी
अवश्य माउंट एवरेस्ट विशेष उच्च पर्वत शिखर छै
एकर ऊँचाई लगभग आठ हजार आठ सउ उनतालिस मीटर मानल जाइत अछि
ई नेपाल आ चीन सीमा पर स्थित अछि
प्रतेक वर्ष हजारो पर्वताराहा पर्वतारोही एकरा चढ़बाका के प्रयास करैत अछि
हूं मुदा एवरेस्ट पर चढ़ना अत्यन्त कठिन आ जोखिम पूर्ण कार्य मानल जाइत अछि
हिमालय केवल पर्वत नहि बल्कि प्राकृतिक एक महान धरोहर अछि
ई सम्पूर्ण दक्षिण एशियाई जलवायु केँ प्रभावित करैत अछि
भारतक मानसून प्रणाली मे हिमालयक महत्वपूर्ण योगदान अछि
हिमालय ठण्ड हवा के रोकी रू भारतमे उपमाधिपै सुरक्षित राखैत छै
जहाँ हिमालय नहि रही तऽ भारतक जलवायु बिल्कुल अलग होयइत
हँ कृषि आ जनजीवन पर सेहो गम्भीर प्रभाव पड़ती
अनेक प्रमुख नदी सभक उद्गम स्थल सेहो हिमालय अछि
गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आ सिन्धु नदी हिमालय संग निकलैत अछि
एहि नदी सब पर करोड़ो लोकक जीवन निर्भर अछि
खेती पेयजल आ उद्योग सब लेल ई नदी सब अत्यन्त महत्वपूर्ण छथि
हिमालय के भारतक जीवन रेखा सेहो कहल जाइत अछि
कारण एकर योगदान अत्यन्त व्यापक आ अमूल्य अछि
धार्मिक दृष्टिकोणसँ सेहो हिमालयके विशेष महत्व अछि
हिन्दू धर्ममे हिमालय के देवभूमि मानल जाएत अछि
अनेक प्रसिद्धक तीर्थस्थल हिमालय क्षेत्र मे स्थित छथि
केदारनाथ बद्रनाथ आ अमरनाथ के सँ अत्यन्त प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अछि
प्रत्येक वर्ष लाखो श्राद्धु लोग एहि स्थान सभक यात्रा करैत छथिन
धार्मिक आ आध्यात्मिक दृष्टिसँ हिमालय महत्वपूर्ण अद्भुत अछि
प्राचीन ऋषि मुनि सब सेहो हिमालय मे तपस्या करैत छलाह
अनेक पौराणिक कथासभमे हिमालयक उल्लेख भेटैत अछि
भगवान शिवक निवास स्थान सेहो हिमालय मनायल जायइत अछि
एहि कारण हिमालय श्रद्धा आ भक्तिके प्रतीक मान बनि गेल अछि
प्रकृतिक सौन्दर्य्यक दृष्टिसँ हिमालय अधधिक अछि
बर्फसँ ढकल शिखर हरिहर वन आ सुन्दर घाटीसँ पर्यटकके आकर्षित करैत अछि।
हिमालय क्षेत्रमे अनेक सुन्दर पर्यटन स्थल मौजूद छथि।
शिमला मनाली आ नैनीताल बहुत लोकप्रिय पर्यटन स्थल अछि।
गर्मी छुट्टी मे सँ हजारो पर्यटक एहि स्थान सबक भ्रमण करैत छथि,
प्राकृतिक दृश्य लोकक मन की अत्यत प्रसन्न करैत अछि
हिमालय जे विविधताक दृष्टिसँ सेहो महत्वपूर्ण अछि '
एत अनेक दुरर्बल वनस्पति आ जीव जन्तु पालल जाइत अछि
हिमालय क्षेत्र मे अनेक राष्ट्रीय उद्यान स्थापित केल गेल अछि।
वन्य जीव संरक्षण लेल ई उद्यान अत्यन्त आवश्यक अछि
हिमालय भालू हिम तिन्दुआ कस्तूरी मृग एतय पओल जायत छथि
ग्लेशियर सब धीरे धीरे पिघलल जाइत रहै
जलवायु परिवर्तनक प्रभाव हिमालय पर सेहो पड़ि रहल अछि
वैज्ञानिक सब यही विषय लगातार अध्ययन करी रहल
ई स्थिति भविष्य लेल चिन्तााजनक अछि पर्यावरणक। संरक्षणक दिशा मे सभक सहयोग आवश्यक अछि
वृक्षारोपण आ प्रदूषण नियंत्रण अत्यत महत्वपूर्ण अछि
हिमालय निर्माण प्रक्रिया सेहो बहुत रोचक अछि,
वैज्ञानिक अनुसार करोड़ो वर्ष पूर्व टेक्नोलॉजी प्लानट टकराव से हिमालय बनल
पृथ्वी वैज्ञानिक दृष्टिसँ ई एक महत्वपूर्ण उदाहरण अछि
हिमालय आइ धीरे धीरे ऊँच होइत जा रहल।
ई त तऽ सुनि किया आश्चर्य होइत अछि
प्राकृतिक शक्ति वास्तवमे अद्भुत होइत अछि।
हिमालय अनेक सांस्कृतिक संगम स्थल सेहो अछि
विभिन्न जाति भाषा आ परम्पराक लोक एतेक निवास करैत अछि
स्थानीय संस्कृतिक के अत्यंत समृद्धि आ आकर्षक अछि।
लोकगीत नृत्य आ पारम्परिक कला एतय विशेष महत्व रखैत अछि।
पर्यटनसँ स्थानीय अर्थव्यवस्थाके लाभ भटैत अछि।
होटल परिवहन आ हस्तशिल्प उद्योग विकसित होइ अछि
पर्वतारोहण लेखक दृष्टिसँ सेहो हिमालय प्रसिद्ध अछि
दुनिया भरिक सांस्कृिक पर्यटक एतय भाबैत अछि
ट्रेकिंग आ के कपकिंग अनुभव अत्यत रोमाञ्चक होइत अछि
युवा वर्ग विशेष ' रूप से यही गतिविधि मे रुचि रखैत अछि
हिमालयक प्राकृतिक दृश्य फोटोग्राफी लेल आदर्श मानल जाइत अछि,
सूर्योदय या सूर्यास्त दृश्य अत्यंत मनमोहक होइत अछि
शीत ऋतु मे बर्फबारी पर्यटक के विशेष रूप से आकर्षित करैत अछि '
बच्चा य युवा सब बर्फ में खेलबाक आनद लैत अछि।
हिमालय भारतीय साहित्यमे सेहो महत्वपूर्ण स्थान रहैत अछि,
अनेक कवि या लेखक हिमालयक प्रशंसा रचना लिख गेलखिन
एकर भव्यता साहित्यकार सबके प्रेरित करैत अछि।
प्राकृतिक सौन्दर्य सृजनशीलता के बढ़ावैत त अछि
हिमालय देशक देशक सुरक्षा मे सेहो योगदान दैत अछि।
प्राकृतिक सीमा होबे कारण ई सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अछि '
भारतीय सेना हिमालयी क्षेत्रमे कठित परिस्थितियोमे सेवा दैत छथि
सैनिक सभक सम्पूर्ण वास्तवमे प्रशंसनीय अछि
हिमालय क्षेत्रमे अनेक बौद्ध मठ सेहो स्थित छथि।
आध्यात्मिक शान्ति खोजनिहार लोक एतय आबैत अछि।
हिमालय मानसिक शान्ति प्रदान करबाक लेल प्रसिद्ध अछि।
शान्त वातावरण मनमे एकाग्र करैत अछि।
हिमालय प्रत्येक घाटी अपन विशिष्ट पहचान रखैत अछि
एती प्राकृतिक विविधता वास्तवमे अद्भुत अछि।
अनेक चलचरित्र शूटिंग सेहो हिमालय क्षेत्र मे होइत अछि।
सुन्दर दृश्य फिल्म निर्माताभके आकर्षित करैत अछि।
हिमालय पर शोध करब वैज्ञानिक सब लेल महत्वपूर्ण अछि।
जलवायु भूगोल आ जेैव विविधता पर नियंत्रण अध्ययन होत अछि।
छात्र सबके सेहो हिमालयक विषयमे जानकारी होयब आवश्यक अछि।
कारण ई प्रग भारतक प्रगृति धरोहर मे से एक प्रमुख धरोहर अछि।
हिमालय पर्यावरण संतुलन बनाओन रखब मे सहायता करैत अछि।
जंगल ग्लेशियर पृथ्वीक जीवन जल चक्र
प्राकृतिक संसाधन संरक्षण करब हमर दायित्व अछि।
भविष्यक पीढ़ी लेल हिमालयके सुरक्षित राखब आवश्यक अछि।
कार आ समाज दुनू सहयोगी जरूरी अछि।
जागरूकता अभियान से साकारातात्मक परिणाम प्राप्त भए सकैत अछि।
हिमालय पर्यटनक सङ्ग पर्यावरण शिक्षा सेहो प्रदान करैत अछि।
लोक प्राकृतिक महत्वके नजदीकसँ अनुभव करैत अछि।
प्राकृतिक प्रति समान विकसित होय अत्यत आवश्यक अछि।
तखनीए सतत विकास सम्भव भए सकैत अछि।
हिमालयक सुन्दरता शब्दमे पूर्ण रूपसँ वर्णन करब कठिन अछि।
वास्तवमे एकरा केवल प्रत्यक्ष देखलाके बाद अनुभव एलक जा सकल अछि।
हमरो एक दिन हिमालय भ्रमण करबाक इच्छा अछि।
हमरा ओतय जाय प्राकृतिक सौन्दर्य देखबाक इच्छा अछि।
यात्रासँ ज्ञान आ अनुभव दुनू बढ़ैत अछि।
नव स्थान देखल दृष्टिकोण व्यापक होयइत अछि।
हिमालय के भारतक गौरव मानल जाइत अछि।
एकर महत्व केवल भारत नहि बल्कि सम्पूर्ण विश्व लेल अछि।
प्राकृतिक धरोहर संरक्षण सबके समझा जिम्मेदारी अछि।
पर्यावरण बचतै तऽ मानव जीवन सेहो सुरक्षित रहत।
हिमालय के बारे मे चर्चा के बहुत किछु सिखे लेल भेटल।
हमरा सेहो एहि विषयपर विचार साझा कई प्रसन्नता भेल।
हम अपन भिन्न सबके सेहो हिमालयक महत्व बतायब
अवश्य ज्ञान बाँटलासे समाज लाभ होबत अछि।
आवश्यक ज्ञान बटला समाज लाभवानवित्त होयत अछि। हिमालय प्राकृतिक संंस्कृतिक आ आत्मत तीनू अद्भुत सङगम अछि।
यही कारण एकर महत्व सदैव बनल रहत।
भविष्यमे हिमालय संरक्षण लेल विशेष प्रयास होयबाक चाही।
वृक्षारोपण स्वच्छता आ जागरूकता अभियान आवश्यक अछि
युवा पीढ़ी एहि दिशा मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत अछि
शिक्षित समाज पर्यावरण संरक्षणमे बेहतर योगदान दैत अछि
हिमालय केबल पर्वतमाला नही बल्कि प्रेरणात्मक स्रोत अछि
ई धैर्य शक्ति आ स्थिरताक प्रतीक मानल जाइत अछि
एकर विशालत मनुष्य के विनम्र बनाबैत अछि
प्राकृतिक महानता देखिए के मानव अपन सीमाके अनुभव करैत अछि
हिमालय विश्वक अमूल्य धरोहर अछि
एकर रक्षा करब सम्पूर्ण मानव समाज कर्तव्य अछि
एक पर्यावरण रछा संरक्षक सन्देश सब स्थन पर पहुँचै चाही
विद्यालय स्तर स यही विषय पर शिक्षा देल जाइ छै
जागरूक नागरिक बनला बादे परिवर्तनक सम्भव अछि
सामूहिक प्रास सकारात्मक परिणाम